हँ देखियौ कटि गेल छलए कटि गेल छलए कहियो कथी कहै छलियै
की कहू हनुमान जी सब जे आबै या तते खाईत रहैया लताम आम आम दूटा गाछ छै हमर अथी मे अंगना मे से दुनू बैस के आम खूब नीक से लताम खायत एक एकटा लताम छोड़ा छोड़ा छोड़ाक
ओ ओएह तऽ बएह नहि ना कटहरो सब बुझियौ जे कच्चा रहत त ओहो सब नहि खायत आ जब पाकल रहत कटहर तऽ
कटहर छै गाछ मे अछि कटहर पाँच पाँच छओटा चारिटा पाँचटा त काटि क लेलियै और अखन छैहे से पाकि पकि गेल छै से सबटा कटहर के खा लै छै
हँ एक एकटा बुझियौ जे बैस रहत आ दुनू हाथे छोड़ा छोड़ा कऽ खाईत रहत
एकेटा छै हनुमान जी इम्हर आ ऊमहर मिया टोल दिस लंगुर छै
लंगूड़ो अथिए होइय ओ बुझियो एकरा सब जे जे बुझियो किछो भी जे चीज देबे ओकरा सबके खाय ले तऽ ओ सब एक एकटा के तोड़ि तोड़ि के ओ बिया फेक फेक देत आ ओ सब जे ह रहत किछो भी चीज अथी जेनाकी आटा के लऽ लिय आटा सबके छोड़ा देत आ ओहिमेसँ एकटाके बिआ खाईत रहत आ फेेकैत रहत जेना आदमीसभ नहि केओ किछ खाईत रहैया तेना ओ छोड़ा छोड़ा के फेेकैत रहत आ ओ खाईत रहत आ ओकरा पोखिर मे जे देखबै तेरैत बुझियो जे अहाँके होशे उड़ि जायत अहाँके हयत की छै
आ मनुक्ख जेना तैरे छै खूब नीकसँ
उलटा उल्टा तेरत सीधा तेरत
पहिले कहै छलखिन हमर पीसी माँ सब ओतय बड्ड छनि हनुमान जी आब तऽ पूरा घर नीक से बनि गेलनि आब गीरील त्रिल लागि गेलैन पहिले जे होयन पूरा एलिबेस्टर फोड़ि देेल उम्हर तऽ बड्ड हेंजक हेंज आबै छै भोर हेयत से जे हनुमान जी आयत
पूरा एलिबेस्टर फोरने
सएह ने इम्हर एकटा छै तऽ एतेक दिक्कत छै जतय हजारोके हजार रहै छै ओतऽ कते ओतऽ तऽ भोर हैयत तऽ हनुमान जीे से आँख खोलू
हू तऽ इम्हरो तऽ हनुमान जीे के भोरे चारे बजे भोरे प पधारि जायया
एम्हर एकटा घर तऽ एलबेस्टरे अय से जे दौड़य या फोड़ि दैय छनि एलिबेस्टर के हमर काकीमां के ऐल्वेस्टर पर तत्ते जोर से कुदले जे फोड़ि देलकै पानि होय बीच मे गरगड़ाइ छल तकर बाद आइ पन्नी देलखिन ह पूरा कि छै एलिबेस्टर वाला घर छै तते जोर से कुदै छै जे फोड़े दय छै
हँ
आ जतऽ छड़पत ओतऽ गड़गड़ा लगे छै से मत पुछु पानियो एहि बीच मे बड्ड भेल हा
ओतबे नहि ने ओहि पर जे किछु एकटा बॉलो बुझियो जे एकटा जे बॉलो ओहिपर जे अथी भऽ जाय छै तऽ फुटि जाई छै आ आ एहिपर जे किछ किछ चीज ल जे चढ़बो करब ओ एते धम धम धम धम मारैत रह जे हयत क की चलि रहल छै
हँ
एकटा जे कौओ सब चलत एकटा जे कौओ सब चलत त होयत रहत की चल रहल छै
ह राति कऽ हमरा बल जाय नींन्द मे उठउ सह जे की छै नहि छै
एकटा बुझियो जे मुसो जे पर चलैत रह तेहत कि केनो आदमीे चेल रहल छै
हँ आ मुस तऽ मत पूछु बल जे नहि बढ़ेबे ते मूस ते लय के भाय जे तते बड़का बड़का मुस रहे छै घरमे दौड़ैत रहत ओत तेजी मे आ केकियाइत रहत हमरा तऽ कखनो कालके भऽ जाय साँप ताँप छै कि नहि छै डरे हम उठै छी एक दिन की भेल जे मुस छले आ हमरा ततथे डर भेलल हम अपन बहिन के तहन उठेलहुँ तहन ओ मम्मी के उठेलक तहन देखलक मम्मी तऽ मूस छले
ओतबे नहि ने ओ सब एते जोर से हड़बड़बऽ लागत
जे मोन अथी कऽ के राखि देत तहाँ होइते रहे छी की
ह
आ एखन दिन राति पानि होइया एखन दू दिनसँ उबेर अछि नहि तऽ तत पानि होइया जे पूरा बाध सबमे पानि भ रहल छै अखन रोपनी सब भेलै या से पूरा एकदम बिआ सब अथी भऽ गेल छै
आब ते सुन छे जे कमलो उफान पर चढ़ रहल जेत
हँ हँ सुनैत छियै जे सतासीे जेना अहूँ बेर बाढ़ि हत आब जे करथिन भगवती
हम तऽ कहै छियै बाढ़ि नहि आबू नहि तऽ घर दुआरि सबके
हँ लोकके बनायल तऽ नहि होइ छै लेकिन टूटि जाइ छै तहन तऽ सोचऽ पड़ै छै बनबै मे न सोचे छै जे एक एकटा पाइ जोड़ि जोड़ कऽ बनबै छै आ बिखर हँ तोड़े मे तऽ एक मिनट मे हमरे जे घर बनल है दू सालसँ काज ठप्प छलए फेर पाइ भेलनि तऽ फेर लिल्टर केलखिन हेँ आ फेर एखन आब कर्जा सोचै छथिन लऽ लेब तऽ ढलाई कऽ लेब तऽ भऽ जायत रहि देबै तऽ नहि हेतै चारि सालसँ घर लागि रहल छै कहिआस से सोचै छलखिन होइत होइत
दू साल पहिले स्टार्ट केलथि हमर बड़का चाचा के बड शौक छलनि तोहर घर बनतौ हम जेबो तोहर अथी हेतौ ओतऽ चलि गेलेथ फेर एकटा बगल मे छले एकटा दोकान वला हुनको बड्ड मोन लागल जे अहा के घर के जहिया डलाई हे तहिया हम अहाँ के घर जायब ओहो चलि गेलथि
देखयो जे भी किछ देखियो किछ भी चीज के जे अहाँ के अथी रहत केकरो पर अथी तो नहि भऽ सकैत छै
होएते अछि
हूँ तहन कहियौ की सब करै छै आइ मंदिर पर गेल छलहुँ हें कि नहि
नहि मंन्दिर तऽ नहि गेल छलो भैरव स्थान गेल छलहुं तऽ रोड तोड चढ़ले या ते खूब नीक लागल
ओ गीता सब गेलहु कि नहि एको दू टा
नहि गीत तीत तऽ ओते नहि गेलहुं रोट सब चढ़ले भैराव बाबा के महादेव के फेर दुर्गा जी के ओकरा रोड चढ़ा के फेर अथि धर्मराज के पातैर पड़लनि फेर कुमारि खेलक छ सात टा कुमारि छले दूटा ब्राह्मण छले मौसियो सब आयल रहथि मौसी मौसाजी हमर एकटा छोटा की बहिने से आयल रहे हम सब से पैघ छियै हँ हम तऽ पैक छीयै सबसे ओ सबसे छोट अछि बहिन हमर मसियो मसियो मसियोत मम्मीऔ सब मे छोटे छै ओ ओ आयल छले ओ हा मे भऽ गेल है पैघ लेकिन बुद्धि तऽ छै एखन बच्चे वाला बट बदमाश अछि हमरो जे एक टा बहिन अछि औकरो स ओ बदमश छै जे चीज के जिद्द कऽ लेत तऽ ओ लऽ के रहत लेकिन कनि छै जे जे समझा बुझा देबे ते ठीक बात हमर जे एकटा बहिन छै ओते बड बदमास छिये
ह
फिर कहत अखैन हम लेब तऽ लये टाक रहत
ओहने बनबा को चाही ओहने बनबा को चाही
हँ हमरा से जे कपड़ा लैय क रहत तऽ बड्ड प्रेम से ऐत लऽ लियो लऽ लियो दू बेर तीन बेर हमरा दया आबि जाइ य दऽ दय छीयै अपना काल मे जेकरा कहबै कपड़ा दे
देखियौ अहाँ देल करियौ अहाँ देल करियौ उ दैथ नहि दैथ अहाँ पैघ बहिन के अपन तऽ फर्ज निभउ
पैघ छोट सँ नहि न मतलब छै अहाँ जे दै छियै तऽ अहु के फेर देबाक चाही न
नय हुनका पास नय हेतनि तै दुआरे नहि दैत हेतै
हुनका पास हुनका पास हमरा से ज्यादा रहै छैन तैयो जे कहतइ जे तते कनी दऽ देना आब की करियै दया लागि जाइ य तऽ दऽ दैत छियै मम्मियो कहते दऽ दियौ दऽ दियौ
अहुँ तऽ हुनका वला किछु लेने हेबनि ताहि दुआरे
हम जे
छैन से कहियो साायदे संयोग जे हुनकर दिमाग ठंडा रहै छनि तऽ दऽ देत नहि तऽ ओ हमरा किछ दै वाली भऽ नैय सकैए य तीन काल मे एक काल ओ हमरा नहि देतै
अही के मम्मी तऽ कहने रहथि जे ओ हुनकर एकटा करिकवा टी शर्ट एकटा ललका टीशर्ट लऽ लेने छै
हँ आब की करियै हमरो कखनो मोन होइय तऽ हमहूँ लग कपरा पहिन ले छिये
हूँ तऽ अहाँ देल करियौन खरीद खरीद क भेलेयए आब बैसे छी सुबह अथी केलहु काके बाद आ देखै छियै की सब होइ छै
अच्छा महींस तहींस रखने छिय
नहि नहि हम नहि रखने छी अहि ओतऽ देखने छलहुँ जे दूटा छलए महीस
अच्छा हँ दूध तूध तऽ होइ छै की करबो सब रहै छै अपन दूध तूध होइ छै तऽ नइ नइ हम ओसभ काज नहि महीष हमरा सभ ओतऽ चड़ैए य नहि ओकरा ठोकि देय छथिन पापा तऽ अपने चड़त ओ ओकरा चरबै लऽ नहि जाय पड़ै छै फेर अपन नहर छियै ओ तऽ दऽ दै छथिन नहि हम नहि कखनो जाइ छी प पा पपा रहले तऽ पपा ने तऽ ड्राइवर आइन दै छै
ओ
हूँ
तहन कहियो ई बीच में कतौ जायब घूमय ल कि ने आब तऽ सोम आबे वाला अछि
सोमवारी में देखियौ आब की केना प्लान बनेय छै आब तऽ अगला अथी सँ संक्रैत के अछि तऽ हम सभ संक्रैते से करै छलहुँ तऽ हमरा सभ के संक्रैत वला तऽ बीस तारीख से हयैत आ जे पूर्णिमा सँ करैत छथि हुनका तीन अगस्त क हेतनि तऽ हुनका एहिबेर चाईरेटा हेतनि हमरा सबके पांच टा हेत
ओ आ ई नै न बीस क पड़य य आओर कते तारिक क सोम पड़ैया
क अछि एकटा आऔर अछि बीस के बाजो तीन के हँ हँ अठाइस अठाइस क तऽ बीस अठाइस तऽ दू टा हमरा सभके भए गेल आ फेर जे हुनका सभके तीन टा हेतनि पूर्णिमा वाली सब के तीन के एकटा आओर छनि एगारह के शायद
देखियौ अठाइस उनतीस तीस एकतीस एक दू तीन हँ
हँ आ तीन के बाद फेर आठ ओमे सात छ जोइड़ दियौ तऽ नो भऽ गेल न या दस क
हँ
हँ देखियौ आब की केना होइ छै भऽ जेतै तऽ पाँचो कऽ लेबै नहि तऽ तहन तऽ दूए टा करब जथा शक्ति तथा भक्ति
हँ देखियौ केतबो ब्रत केलासँ कोनो पुण्य नै होइ छै भगवान कहै छथिन खाउ पियु ऐस करू भगवान के जे एते लोक पूजा करै छनि तऽ भगवान हुनका की दै छथिन दुःखे बेकल दै छथिन और किछ नै
देखियौ कहै छियै दुःख होइ छै लेकिन देखियौ कखनो दुःख होइ छै तऽ कखनो सुखो होइ छै कखनो आहाँ कनै छियै तऽ कखनो हँसबो करै छियै
से तऽ छैए पर भगवान देखियौ भगवानके अहाँ पूजा करबनि बड सुन्दर बड बड नीक आ जखने भगवान अगर किछु देखियौ भगवान के अहां पूजा केलनि तऽ बड सुन्दर जखने अहाँ के भगवान र किछु क किछु अगर भऽ गेल तऽ कहथिन कि भगवाने दुआरे भेल भगवान के एना नै भेलनि ई ने भेलनि ताहि दुआरे भेलनि भगवान के ई करियौन
कहे छै लोक लेकिन देखियौ भगवान भगवती यदि नै छथिन आइ यदि एक एकटा लोक अन्न लए तरसैया हमरा सबके एते अन्नपूर्णा देने छथि जे नै तरसब अनले किछु रहे या नहि रहे साग सब्जी रहे या नहि रहे दालि चाउर ई सब हरदम घर में रहते आटा ई सब हरदम रहिते है
हँ से हो छै पर भातो रोटी देखियौ भातो रोटी खेला सँ लोक कते दिन साग सब्जी बिना साग सब्जी नै खेबै तऽ तागत कतयसँ एतै
से छै लेकिन अन्ना अन्नला तऽ नै न तरसै छी
माछ माउस तऽ नै ने अहाँ रोजे खेबै रोज खेबै जे हमरा रोज पर रोजे दैत रहैत
ह आ हम ओ खाइतो नै छी माछ माउस हमरा नै नीक लगैया हम नै खाय छी हमर छोटकी बहिन के फेर बड नीक लगे छै ओ माछ नै खेइत लेकिन माउस खूब खेइत
हूं खेबाक चाही
हां होइ छै कते आदमी के नीक लागत तऽ अपन खेलक कते आदमी के नै नीक लागत तऽ नै खेयत
हँ एहि दुआरे खबाक चाही किय तऽ उएह सबसँ तागतो बनै छै देखियौ अहाँ दूध पी लेबै दूध पी लेबै ओहिसँ नहि बनै छै ओ सब जे खेबै कनी पनी खाइत रहबै नहि खाउ मोन नहि होइया नहि खाउ मोन कनिक ओ एक एकटा दूटा पीस खा लिअ ओना किछो भी जे देखियौ राधा रानीके जे कृष्ण भगवानके जे पूजा करय ओकर मोन ऊपर से उतरि जाय छै हमरो अछि जे हमरो नहि नीक लगैया पर कखनो खाय पड़ैया
भगवान के हम ओहिमे दोख नहि देबनि जे हम हुनकर भक्ति करैत छियनि ताहि हमरा नहि नीक लागैए हम नहि खेलहुँ हम अपन मोन से छोड़लू भगवान भगवती के नहि देबनि जे हमरा भगवान हँ
नहि मोन नीक लगेय नहि खाउ ई करु ओ करु पर कहत तऽ जेतैनि भगवानेके जे भगवान दुआरे हमर छुट
नहि हमरा ई ई जे कहय यै से गलत अछि हमरा देखौ भगवान हमरा इ नहि कहने जतिन जे छोड़ दियौ हम अपन मोन नहि मानय म हम नहि खाय छी